हेलो की हाल-चाल अइछ हैलो हैलो
की हाल-चाल दीदी गोर लागै छी
खुश रहू अहाँके की हाल-चाल अइछ
हमरो ठीक अइछ अपन कहियौ तहन और सब की सब भऽ रहल छै गाँंव में एखन
अपनो हालचाल ठीक अइछ गाम में एखन भोज-भात चइल रहल अइछ कैल रहै एकादसा के भोज आइ अइछ दुवादशा के भोज तऽ भोज खाय लै जैब आइ अहाँ सबके तऽ एखन भोज पइरे नै लागैत हैत
नै हमरासबके एखन भोज तऽ पइर नै लागैया लेकिन कैल कथि कहै कैल हमरो सबके एकटा भोज अइछ जय में पूरी, सब्जी, मटर पनीर ताहि के बाद कथी कहै छै बेसन के सब्जी तय के बाद स, तिलक अचार टमाटर चटनी, सलाद, जीरा राइस, दाल फ्राय आ तय के बाद तऽ बुझते छियै मि थला के अमृत छै रसगुल्ला, रसगुल्ला सेहो अइछ आ उ ऊपर से मटकूरी वाला दही जे होइया आब तऽ मट कुरी वला दही सब तऽ डिब्बा वला आनै छथिन त मटकुरी वला डिब्बा दही त मिलनाइ मुश्किल कीले छै लेकिन तैयो व्यवस्था कतहुसँ घरबैया सब केलखिन हे तऽ ओहिस मटकूरी वला दहियो सेहो रहे छै सएह
खाय लए गेल छलौं तऽ काल्हियो आब देखलियै जे एतहियो मटकुरिये वला दही छले देखलियै भोज बहुत सुन्दर छलै पर लोकके पहिले देखबै अहाँ जहन डिब्बावला दही सभ आबैत छै खरीदो तहन ओहिके लोक ज्यादा नहि लेत मतलब बहुत कमे आदमीे खैत कियाकि ओ एते फायदा नहि करै छै फेर तैयो एहि दही के सब दू दू बेर तीन तीन बेर के परसन लऽ ल के खाय छलैया एते सुन्दर दही रहै ओ मट कूड़ीवला दही के स्वादे अलग छै ताहिके बाद हमहहुँ बहुत खेने छलहुँ दही तैयो ओ बस दही खेलके बाद सर्दी भेल ने किछ एकदम मन स्वस्थ रहल एते सुन्दर दही छलै
देखियौ मिथिलाके जे कोनो भी मिथिलामे ने ओसभ दही बनै छै ने तऽ ओसभ दही के पहिले कथी केलक तऽ अपन गाय महींष दुहलक ताहिके बाद ओकरा गरम केलक ताहिके बाद ओकरा नीकसँ पौढ़लक अपना सबमे अपना सब जे पौढ़ै छै ने दू दूध या दही के तऽ मटकूरी के सबसँ पहिले नीक जेना पैइन से सुखा लेलौ जैसे पैन नै रहै तैयके बाद ओकरा दूध ओहिमे दऽ देलौ। आ जोरन अपना सब दही कनी देलो आ नै रहल तऽ लोक मिरचाई के डंटी तोड़ कऽ सेहो द दैय छै। मिरचायके डण्टी तोड़ कऽ दऽ देलौ आ तैय के बाद ओकरा हँ हँ आ तैय के बाद ओकरा लोक सब गरम चीज गरम सूतीरीबला बोरा सँ झाँप देलक तऽ ओहिसँ ई होइ छै जे गर्मी में टे्प्रेचर पूरा मेंटेन रहल तैय सँ दही बड नीक जन्मै छै एक रति ने खट्ठटा रहत।
हँ ताहिमे आहाँ देखबै मिरचाई के डण्डी जाहिमे दऽ देबै। ओय दही मे पैनओ नै छूटल एतेक नीक हेएत छहे- छहे एकदम बढ़िआँ। सँ दही कटत नहि तऽ अहाँ मिरचाई नै देबेै तऽ अधिकतर देखबेै जे दही के ऊपर मे कनी- कनी पाइन जेना आइब जेएत जे कनि दूध मे जे ओय मे जे रहै
ई देखियौ ई सब जे विध सब छै ने विध जेना के- के तरीका ईसब आहाँके मिथिलेटा मे भेटत और जगह आहाँ सबके ई तरीका नै भेटत एहि दुआरे कियक तऽ देखियौ मिथिला के आदमी सब जे होइ छथिन ने से ओ बहुत पूर्वसँ जेना पहिलेके जेना राजा महाराजा सभ रहै छलखिन हेँ। हुनकर सबके जे मंत्री आ मंत्री तऽ बुझिते छियै राजा के सब चलाक आदमी रहै छै मंत्री जे रहै छै। से अपने सबके पूर्वज सब रहै छेलखिन हें एहि दुआरे कि तऽ ब्राह्मण सब बहुत आय सँ नै ऐसा सअ सौ साल दू साल, पाँच साल, पाँच सौ साल पहिलो बहुत पढ़ल लिखल रहै छेलै आब ताहि दुआरे मंत्री के तऽ बुझिते छियै मंत्री। उएह बैन सकैए जेकरा लग बुद्धि रहै, जे पढ़ल लिखल रहै, जकरा नीक ज्ञान है।
थे।
कोन टाइम पर कोन काज करबाका छै केना करबाका छै की नै करबाक से सबटा बुझल रहबाक यऽ ताहिमे अपने सबके पूर्वजसब रहै छलखिन हेँ। तैय कारण जे छै ने ब्राह्मण सब बहुत पहिलेसँ पढ़ल लिखल योग्य एकदम चलाक हर चीज के तरीका बुझल तेै कारण अपना सब हरेक तरीका बुझल अइ जे केना
हँ' हँ आ जे अपनासब देखै छियै आब अपना सब जे साइंस मे पढ़ै छियै अपना सबके पूर्वज करै छेलखिन हेँ पहिले जे आहाँ देखबै अपना सब पहिले जना सह कहै छैय जे पेड़ लगा तेना अपना सबके पेड़ मे पानी डालल जाइ छैय। तऽ एहिके लेल कोनो पाबैन बना देने छथिन जेनाकि जुड़ शीतल जुड़ शीतलमे अहाँसबमे अपना सब के कहै छियै ने पे पेड़ पौधा मे पानी डालू हुनका लगाउ। तऽ ओ सब एहन -एहन पाबैन बना देने छथिन जाहिसँ लोककेँ करैए पड़ै छैय जेना अप अपना सब अब आब नै डालै छथिन जुड़ शीतलमे देखबै आहाँ हमरा सबके मिथिलामे होय छैय तऽ सब के भोरे मतलब जते भोरे- भोरे आहाँ? सब गाछ में जते पैन डैल सकै सब गाछे- गाछ सब अपन अपन जते गाछ वृक्ष रहत कलम मे पेैन सब डालत फेर अपना सबके जूड़ शीतल दीना जना बड़ी भात सब बनै छैय। तऽएक दिन पहिले बनत ओ बड़ी भाता लऽ कऽ जाइ छैय।
हाँ ओहिमे ने हइ की छैय जे मतलब। कि अहाँ जना बच्चो सब भोरे भोरे उठल तऽ अपना सबस जे पैघ रहल। दाइ दाइ सब रहल ओ सब मतलब पानि देलक माथा पर आब क। हाँ जुड़ेलक तकर बाद अपना सबमे बहुत रंग के पर्व हो छैय जनाकि आब देखियौ आबै वला अछि एखन। चौड़चन चौड़चन बुझियौ तऽ एक हिसाबसँ छोटका छठि भेल एहिमे तऽ। जते भी पकवान बनै छैय सबटा छठे जना बनै छैय लेकिन एहि मे ई होय छैय जे अहाँ के एके दिनका पर्व होय छैय एमे ताजा ताजा बनल ताजा। सब खेलक आ ई पर्वे एक हिसाब से बुझियौ तऽ मिथिला के आदमी सब। खाइए पीबे ल बनेने छथिन एहि दुआरे क एहिमे रंग बिरंगगक चीज सब बनल रात। कऽ घोर पर रंग बिरंगक तरुआ।
बनाउ आ राति में खा लिआ सबस बढ़ियां बात ई होइ छैय नहि छठि सब मे होइ छैय। तीन दिन पहिले बनात छैय मतलब तेसर दिन के भोर मे साँझमे मतलब खाइल छैय। भोर मे भऽ जाय छैय भोरका एहिमे यहाँ गरम गरम। बना जते रंग बिरंगग के होइया त बाद सब तऽ अपन सब साँझ मे सब व्रत त्रत खोल कऽ खाइ छथिन।
हाँ तऽ देखियौ एहि ई पाबनि जे मिथिलाके आदमीसँभ बनेने छथिन न। एक तऽ देखियौ ओहिमे ई होय छैय जे ओहिमे अपना सब सूरज भगवान के अर्घ देय छिएन लेकिन एहिमे जे छै एहिमे चंद्रमा के अर्घ देल जाय छैय तऽ अपना सब कुनु भगवान के छोड़ने ने छैय अपन सब के मिथिला देखे दखबे जनाकि शुरू शुरू मे होइ छैय सरस्वती पूजा। ताहिके बाद फेर भेल कथि कहै छियै गणेश पहिले सरस्वती पूजा भेल साल के शुरूमे। तके बाद फेर अहाँके होइ छैय गणेश पूजा लक्ष्मी पूजा इन्द्र पूजा।
अच्छा अच्छा एकता चीज।
दू चौड़चन होय छैय बहुत रंग पर्व होइ छैय।
आओर कतहु ने होइ छैय इंन्द्र पूजा बल्कि इन्द्र भगवान मिथिलेटामे होइ छैय मधुब मधुबनी जिला दरभंगा जिला टा मे नहि तऽ और अहाँ कतौ नहि इन्द्र भगवान के पूजा कइल जाय छैय अपना सब के मैथिल मे सब भगवान पूजा करल जाइ छैय हाँ।
हमसँभ जना हम पूर्णियामे रहै छलियै न तऽ ओतय हम। हमरा इन्द्र पूजामे मोन भेल जे कतहु जाय घुमय लए से हम तकैत तकैत। ऽ रहि गेलियै हमरा कतहु ने इन्द्र पूजाके मतलब पूजा होइत तल ताहि कारण हमरा। मोनमे कनि दुःखो भेल आओर गरबा अपना आपके गौरवो। बहुत महसूस केलहुं जे हमर सबके मिथिला मे ई पूजा होया लेकिन बांकी आओर जगह नय तय कारण कनि हमरा दुखो भेल लेकिन गर्वो खुब भेल। गौरवान्वित भेलहुँ जे ई पूजा हमर मिथिले टा मे होइए तैय कारण मतलब खुशियो भेल कनी आओर देखियौ बात ई छै ने जे मिथिलाके आदमीसभ। हर चीज हर काज करैके लेल एकटा। पूरा एकदम ओकर मतलब जे रास्ता हे या सबटा चीज बनेने छै। छैथिन जे कोन काज केना होइय कऽ देखियौ। मिथिला के आदमी सब के लेल मिथिला देखियौ मिथिला के। पूरा देशसँ अलग तीन टा चीज बनबै छै, एकटा तऽ। मिथिला के खान-पान। दूसरा मिथिला के संस्कृति, और तेसर मिथिला के। के वातावरण एतुका जे वातावरण छै, ने से अहाँ देखबै जे दस गो बूढ़। पुरान के अलग ग्रुप रहल, ओ सब दस आदमी एक जगह बैसल दस रंग के। केलक अहाँ सब जवान सबके देखेबै, जे मतलब ए जे मतलब जिनका मतब। मतलब बीस पच्चीस साल के हुनकर अलग ग्रुप रहे छनि, ओ सब दस हजारमी।
अहाँ एकटा चीज देखैत छियै। अपने सबके मिथिलेटा में ई होइया जे एक आदमीसँ, दोसर आदमीके घरसँ बहुत बात म। ककरो घरमे किछु भेल, तऽ पूरा समाज जते मिथिलावासी रहतै, सब सपोर्ट। कर पर अहाँ इएह दोसर जगह जइयौ। आं के घर के बगलो वाला पड़ोसी मरि गेल रहत, पर आहं के घर के बगल वाल आदमी न जायत। हम एकबर पटना गेल रही। तऽ हम देखने रहियै, जे मतलब एकटा लाश पड़ल रहै, ओकर घर। के आदमी रहै, ओतऽ कने पर केओ शान्त न दै ले नहि जाइ छै। बल्कि अपन सभके मिथिलामे एहन होइत छै, जे अहाँके कोनो भी छोट मोटा। नुपैै तऽ अहाँके समाज पूरा। तन मनसँतऽ खड़ा रहै छै, जेतना अहाँके महसूस नहि हवा देत किछो ओ सब। टॉप कऽ लेता से सब बहुत नीक छै, प के मिथिला मे और अहाँ। ई कत ने देख सके छी, बस मिथिले टा में देख सके छी, एहेन सब जेना। अपना सब देखे छिय, गाँव घर एल। तऽ अपन सबके जे बाबा सब रहे छै, सबके अंगना गेलं घूमल फिरल। ई सब चलैत रहे छै, पर अहाँ दोसर जगह नहि देख सके छी, सब अपने घर टा मे रह।
हँ देखियौ ई सब चीज जे छै ने। ई सब चीज अहाँ के मिथिलेटा में भेटत, एहि दुआरे भेटत कियक त देख। देखौ मिथिला मे जे छै ने। सभ आदमी एक दोसरसँ जुड़ल रहय चाहै छथिन, सभ आदमी चाहै छथिन जे हम। हमरा हमर काज हुएत। तऽ दोसर आदमी हमर अड़ोसी पड़ोसी हमर रिश्तेदार, हमर अपेक्षित हमरा साथ धुए। आ हुनका कोनो काज हो छैन। तऽ अहाँ हुनकर साथ दियऔन, नहि कि हुनका अकेले अहाँ करऽ दियऔन। इ सब ए दुआरे हे छै, कियक ते सब चाहे छथिन जे हम अकेले। कोनो काज नहि करी। एक तऽ अकेले अगर अहाँ, कोनो काज करबै तऽ ओहि, चीजमे मेहनत जादा लगैत छै। ओहि के अपेक्षा इअहाँ के दस आदमी मिल के काज करै छै, ई चीज तऽ कॉमन सेंस के गप। सब बुझै छै। ताहि कारण मिथिला के अहाँ सब देखबै, मिथिला मे जे भोजो होइ छै, तऽ बाहरसँ बारीक तारीक सब नहि आयत। एहि दुआरे किएक तऽ देखियौ अपन सब आ। अपना सब जाय छै, दोसर ठमा परसे ले ओ सब आबे छथिन दोसर। ठमा पड़ै छै, लेकिन बाहर सब मे एना नहि आयत। जेना अहा के किछो काज अछि, तऽ अहाँ अपने सम्हारु दोसर के कोनो मतलब नहि, हुनकर कोनो काज छनि वो अ। अपने समारथिन हुनका, अहाँके कोनो काज नहि बाहर मे अहाँ मु।
मिथिला मे एकटा चीज बहुत नीक, अय जेना भोजे तोजे होइया तऽ अपना सब बैस। के आरामसँ बढ़िआं से हुनका, आदर सम मान मानसँ खुआबै छियैन।
देखियौ मिथिलामे जे छै, ने मिथिला मे ई। छैहे कि जे मिथिला मे आदमी सब खुएनाइयो जनै छथिन और खेनाइयो जनै छथिन एहिठुमका दे बाहर सबमें ई होइ छै जे मानि चलु एक सेए पीस रसगुल्ला छै तऽ ओहिमे कमसँ - कम नहि किछ तऽ बीस आदमी खेथिन कमसँ- कम। आ गाँव सभमे ई छै जे अहाँके जे ज हम तऽ कहै छी हमरा सबके एक दिन मतलब दू तीन दिन पहिले एकटा मूड़न के भोज हमरा बगल में एकटा सात आठ साल के बच्चा बैसल बुझि गेलियै। हम चौंक गेलहुँ जे ओ नून मतलब ई सब्जी सब किछ नहि खेलकै पूरी तूरी सब, आ ओ जे रसगुल्ला खेलक एते सुन्दर कम से कम नै किछ त पच्चीस तीस टा रस गुल्ला खेने हेएत।
हँ तऽ से अपन सबके मिथिला मे लोक खाइ त रहै छै, एते एते खेनाइ हिनका सब ले नॉर्मल भऽ जाय छै बात। न हम बाहर के बच बच्चा सब के देखबै तऽ ओ कहत एकटा से दू टा बहुत मीठ खेलक ते अपना सब के बच्चा नून बहुत कम खेलक पर मिठाई पर भोज सब दुआरे बहुत ज्यादा
देखियौ मिथिला मे देखियौ मिथिला मे जे छै ने मिथिला मे रसगुल्ला के अमृत आर गवर्नर सेहो कहल जाइ छै एहि दुआरे किएक त देखियौ रसगुल्ला जे छै ने रसगुल्ला खेला सँ बहुत फायदा छै। पहिल बात तऽ ओ कोनो भी अलटर सलटर चीज से नै बनै छै। प्योर दूध के जे मतलब ओ छेना हइए तैय से बनै छै पहिल बात ई भेल दोसर बात ई होइ छै जे ओ खेला से अहाँके मतलब रसगुल्ला खेबै तहिके बाद अहाँके रसगुल्ला खेला बाद अहाँ दही दही तऽ परसायते छै। दही खेबै तऽ दही तऽ एहन चीज छै जे अहाँ कोनो भी चीज केहनो भी चीज खाल लिय तऽ पचा देत बाहरके आदमी सभ जल जीरा पीलक, तहिके बाद से कथी कहै छै हाजमोला खेलक नींबू पानी पीलक लेकिन लेकिन गाँंव के आदमी सब ई सब चीज नहि खाय छथिन गाँंव के आदमी सब लास्ट मे दही खेलथि, आम खाइले।
मतलब हुनका सभके ई प्रसिद्धे छै जे नूनगर खेलाके बाद